हेलो,
नमस्कार मित्र।
नमस्कार नमस्कार। सब ठीक छै।
सब ठीक छै।
हम काॅलेजो जीवन पर चर्चा करऽ चाहै छी या जीवनक जीवन आ वास्तविक दुनियाक बीच सबसे महत्वपूर्ण चरण कॉलेज जीवन मानल जाइत अछि एहि समय मे विद्यार्थी केवल किताबक ज्ञान नै बल्कि जीवनक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव सेहो प्राप्त करै छै।
हँ बिलकुल सही कहलियै, कॉलेज जीवन एहन समय होइत छै जेतऽ व्यक्ति धीरे -धीरे बच्चा से जिम्मेदार युवा बनबाक दिशा मे आगाँ बढ़ैत छै।
काल्हि हम सोचै छलहुं जे विद्यालय मे अधिकांश निर्णय शिक्षक आ अभिभावक लेैत छथि मुदा कॉलेज मे विद्यालय विद्यार्थी के बहुत निर्णय स्वयं लेबऽ पड़ेै छै।
बिलकुल, एहि कारण कॉलेज जीवन व्यक्ति के आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी आ आत्मविश्वास विकसित करैत छै।
हमरा लगैत छै जे कॉलज केवल डिग्री प्राप्त करनाय स्थान नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माणक एक महत्व पूर्ण सेहो छै।
सही कहलियै। एतै विद्यार्थी विभिन्न भूपृष्ट भूमिका लोक से भेटैत छथि जाहि सऽ हुनकर सोच आ दृष्टिकोण व्यापक बनेैत छै।
काल्हिये हम विद्यार्थीक अनुभव पढ़ैत छलहुं ओ कहैत छल जे कॉलेज पहुँचा बाद पहिल बेर हुनका अपन समय पढ़ाइ आ भविष्यक योजना स्वयं बनाबै पड़ल।
हँ, ओ एहन अनुभव व्यक्ति के हम वास्तविक जीवन लेल तैयार करैत छै।
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनक सबसँ पैघ विशेषता ई छै जे एतय दोस्त बहुत गहरी बनैत छै।
बिलकुल, कॉलेजक मित्र सब अक्सर जीवन भर संग रहैत छथि कियाकि ओ संघर्ष, पढ़ाइ, सपना आ अनुभव सभ एक सङ्ग साझा करैत छथि।
सच कहु त कॉलेज कैंपस में बिताओल गेल समय, बहुत लोक जीवनक सबसे यादगार सफल समय मानल जाइत अछि।
हँ कियाकि यही समय मे पढ़ाइ संग संग सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता आ विभिन्न गतिविधि में भाग लेबाक अवसर भेटैत छै।
काल्हिये हम सोचे छलहुँ जे कॉलेजमे केवल पाठ्यक्रम ज्ञान पर्याप्त नहि छै। बल्कि संचार क्षमता, व्यक्तित्व क्षमता आ कीनक संग काज करबाक पर्सन से विकसित होइछ।
सही बात, बहुतो बेर जीवन मे सफलता केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहि बल्कि व्यावहारिक कौशलसँ सेहो निर्धारित होइत छै।
हमरा लगै छै जे काँलज जीवन विद्यार्थी के अपन रुचि आ क्षमता पहिचानबाक अवसर दैत अछि।
बिलकुल, कियाकि शोधमे रुचि विकसित करैत छै। केओ व्यवसाय मे केयो कला मे केओ सामाजिक कार्योमे
कल्ही हमहू प्रेरणादायक बात पढ़लीहू। कॉलेज केल करियरक निर्माण स्थान नहि बलकी चरित्र निर्माणक स्थान सेहो छै।
ई बात बहुत गहर छै। एहि समय मे बनल आदत शौच आ मुल्य अक्सर पूरा जीवन संग रहैत छै।
हमरा लगै छै जे कॉलेज जीवनमे समय प्रबन्धन सिखनाइ बहुत जरूरी छै।
बिलकुल जे विद्यार्थी समयक सही उपोग करब सीखी लगैत छै। ओ पढ़ाइ आ व्यक्तिगत विकास दोनो क्षेत्रमे बेहतर प्रदर्शन करैत छैथ।
बहुत रोचक सेस चलि रहल छै। मुदा कॉलज जीवनक चुनौती करियर चुनौती प्रतियोगितता वातावरण आ भविष्यक योजना पर आर विस्तार स चर्चा करब बाकी छै।
हँ कॉलेज जीवन अवसर आ चुनौती दोनो मिश्रण होइत छै आ एहि समयमे लेल गेल निर्णय भविष्य पर गहरा प्रभाव छोड़ैत छै।
हमरा विश्वास छै जे विद्यार्थी सही दृष्टिकोण अनुशासन आ मेहनतक संग काँलजेक जीवन बिताबक तऽ ओ अपन भविष्यक लेल मजभूत आधार तैयार करि सकैत छै।
बिलकुल कॉलेज जीवन एक एहन यात्रा छै जाहिमे सिख, संघर्ष, मित्रता आ अथवा विकास सब एक संग चलैत रहैत छै।
बिल्कुल कॉलज जीवनक चर्चा करैत समय अहि बात के समझनाइ बहुत जरूरी छै। जे इ समय केवल आनन्द आ स्वतन्त्रताक नहि बल्कि भविष्यक नीव तैयार करबाका समय सेहो अछि।
काली हम सोचे सोचैत छलू जे जखन विद्यार्थी पहिल बेर कॉलेज पहुँचैत छथिन तखन हुनकर मोनमे बहुत उत्साह, जिज्ञासा आ कतेको सपना एक संग मौजूद रहैत छै।
सही कहली बहुत विद्यार्थी अपन गाँव शहर आर परिवार से दूर आबेके नवा वातावरण मे प्रवेश करैत छथि। जाहि कारण जीवन नव अनुभव प्राप्त होइत छै।
हमरा लागैत छै जे प्रारम्भिक समय मे बहुत विद्यार्थी के नव माहौल से समय स्थापित करबा मे किछु कठिनाइ सेहो होइत अछि।
हँ मुदा धीरे धीरे ओ नवा मित्र बनबै छथि शिक्षक सबस परिचित होइ छथि। आ कॉलेजक बातावरण हिस्सा बनी जाय छथि।
कल्ही हम एक छात्रक अनुभव पढ़ैत छलू ओ कहैत छल जे कॉलेज मे आबी पहिल बेर हुनका एहसास भेल जे दुनियाक विद्यालय सीमित वातावरण से बहुत पैघ छै।
बिल्कुल कॉलेज विभिन्न विचार संस्कृति आरो सोचक संग परिचित कराबैत छै। जाहि स व्यक्तिगत दृष्टिकोण व्यापक बनैत छै।
सच कह तऽ कॉलेज जीवनमे दोस्ती बहुत। महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै कतेको मित्र कठिन समय मे। परिवार जकाँ सहयोग करैत छथिन।
बिलकुल। परीक्षा परियोजना प्रतियोगिता आ व्यक्तिगत चुनौती सबक दौरान मेत्रक। सहयोग बहुत मूल्यवान होइ छै।
हमरा लागा छै जे कलज जीवनक एकटा महत्वपूर्ण पर्य आत्मविश्वास। तक विकास सेहो छै।
बिल्कुल। मञच पर बोलने प्रस्तुति देना सब नेतृत्व करना य विभिन्न गतिविधि। भाग लेना आत्मविश्वास बढ़वैत छै।
कनि सोचैत छलहु जे बहुत विद्यार्थी कॉलेज। मे आबि अपन छिपल प्रतिभा सबक खोज करैत छथि।
बिलकुल सगीतमे रुचि विकसित करे छै। केओ लेखन मे केओ खेलकूद में केओ समामाजिक नेतृत्व मे।
हमरा लागैत छै जे कलेज जीवन व्यक्ति के असफलता से। नेपटॉप सेहो सिखबै छै।
सही कहलिए केए प्रतेक प्रतियोगिता में सफलता नहि भेठैत छै। मुद्दा असफलता से सीखी गई आगे बढ़लिया एक महुतपूर्ण। जीवन कौशल छै।
कालहि हम एक प्रेरणादायक कथन पढ़लु। कॉलेज तोहर भविष्य नही बनबैत छै। बल्कि तोरा भविष्य बनाब लेल तैयार करैत छै।
ई बात बहुत गहरी छै अफसर सब। कलज देख छै मुदा ओ अकसरक। उपयोग विद्यार्थी के स्वयं करबाक परै छै।
सच कहु त। समय प्रबन्धन कॉलेज जीवनक सभसँ महत्वपूर्ण चुनौती सभमेसँ एक लागत छै।
बिलकुल पढ़ाई मित्रता गतिविधि परिवार आ व्यक्तिगत। लक्ष्य सबक बीच संन्तुलन बनाे रखनाइ आसान नहि अछि।
हमरा लागैत जे विद्यार्थी एहि संन्तुलन से सीखि लेैत छथि। ओ बादक जीवनमे सेहो सफल रहैत अछि।
हँ कियाक जीवन अधिकार क्षेत्रमे। समय प्राथमिकताक सही प्रबंधन। मद मद प्रचस होइ छै।
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा करियारक तैयारी रोजगार। रोजगारक प्रतिस्पर्धा। उच्च शिक्षा आ कॉलेजक अन्तिम वर्षक चुनौती पर आरो विस तार से चर्चा करब बांकी छैय।
बिलकुल कॉलेजक अन्तिम वर्ष अकसर उत्साह चिन्ता उम्मीद। भविष्यक योजना सबसँ भरल समय होय छैय।
हमरा विश्वास छैय जे कॉलेज जीवनक अनुभव। व्यक्ति के केवल पेशेवर रूप से नहि बल कि मानसिक आ सामाजिक रूप से सेहो परिपक्व बनाबैत छैय।
सही कहलिए एहि कारण बहुत लोग जीवनक कतेको वर्ष बादो कॉलेजक दिन। सब के अपन जीवनक सबसे महत्वपूर्ण आ यादगार समयक रूप से याद करय,
आब हम कॉलेजक अंतिम वर्ष के बारे मे, चर्चा करय चाहैत छी, क्यूंकि ई समय अधिकांश विद्यार्थी लेल उत्साह आ चिन्ता, दोनो मिश्रण होइत छैय,
बिलकुल जखन कॉलेज जीवन समाप्ति दिस, बढ़ै छी तखन विद्यारथी सब धीेरे धीरे वास्तविक पेशवर दुनिया मे प्रवेश करबाक तैयारी शुरू करैत छथि।
काल्हि हम सोचेते छलहुँ जे, पहिल वर्ष मे जे विद्यार्थी बहुत उत्साहित देख, आ अंजान रहैत छथि अन्तिम वर्ष धरि पहुँचैत पहुँचैते, बहुत परिपक्व जाइत छथि।
तहि के लिए अनुभव संघर्ष सफलता, असफलता सब व्यक्ति के धीरे धीरे मजबूत बनाबैत छैय,
हमरा लागत छैय जे अंतिम वर्ष में कैरियर चिन्ता बहुत बढ़ि जायत छैय कियेकि प्रत्येक विद्यार्थी अपन भविष्य सुरक्षित, राखय चाहैत छैय।
हँ किओ रोजगार खोजय छैय। कियो उच्च शिक्षा लेल तैयारी करत छैय आ कियो अपन व्यवसाय शुरू करबाक, सपना देखै छैय।
सच कहू तऽ अहि समयमे सन्तुलन,
करबाक प्रवृति सेहो बढ़ि जायत छैय विद्यार्थी अपन मित्र सभक, उपलब्धि देखि के कतेको बेर स्वयं, पर अनावश्यक दबाव मसूद करय करैत छथि।
मुदा प्रत्येक व्यक्ति यात्रा अलग होय छैय। सफलता लेल सभक समय आ मार्ग सामान नहि होइत।
कनी हमे के शिक्षक विचार पढ़लू ओ कहैथ, छलय जे कॉलेज छोड़ैत समय सबसे महत्वपूर्ण चीज, अंक पत्र नहि बल्कि, सिखायल आ विकसित कयल गेल कौशल होइत छैय,
ई बहुत मूल्यवान विचार छैय। ज्ञान साधन संचार क्षमता आ समस्या समाधान। कौशल दीर्घकालीन सफलतामे अधिक योगदान दैत छैय।
हमरा लगैत अछि जे कॉलेजक अन्तिम समय मे विद्यार्थी सब, अपन उपलब्धि आ कमजोरी दुनो ईमानदारी स मूल्यकान करबाक चाही।
सही बात आत्म मूल्यांकन व्यक्ति के, स्पष्ट दिशा चुनबाक शक्ति दैत छैय।
कलियों सचैत छलहुँ जे कॉलेजक विदाय समारोह, बहुत भावुक क्षण होइत छैय।
हँ कियकि ओहि समय लोक सबके एहसास होय छैय। जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त भए रहल छै।
मित्र सब शिक्षक सब कक्षा पुस्तकालय कैम्पस आ विभिन्न गतिविधिक स्मृती। मन मे बसल रहि जाइत छै।
बिलकुल बहुत अबेर लोक दसन। मिथिला बादो कॉलेजक दिन सब के विस्तार से याद रखे छथिन।
सच कहू तो कॉलेज जीवन व्यक्ति के केवल शिक्षा न देत छै, बल्कि सम्बंध अनुभव आ जीवनक के समाज सेहो दैत छै।
सहि कहऽ लिए एहि समय मे बनल सोच आदत सब अक्सर पूरा जीवन पर प्रभाव छोड़ै छै।
हमरो लागत छै, जे काॅलेज छोड़त समय विद्यार्थी के केवल नौकरी बारे मे नहि बल्कि अपन दीर्घकालीन लक्ष्य पर सेहो विचार करबाक चाही।
बिलकुल अल्पकालिक सफलता महत्वपूर्ण छिये, मुदा दीर्घकाल उद्देश्य जीवन के स्पष्ट दिशा प्रदान करै छै।
कल्ही हम एक प्रेरणादायक बात पढलाउ कॉलेज तोहर मंजिल नहि बलकि एकटा पुल छै। जे सपना आ वास्तविकता से जुड़ैत छै।
बिलकुल